हरिओम दीदी
हरिओम ठीक आयो?
हा मां ठीक आहियां, तहां कीअं आहियो?
असीं बढ़िया।
अ वैसे त मां तहांखे सुञांणां कान बट मां कार्या मां तहांजो नंबर ॾिठो तहां न्यू जॉइन कयो तव न? अॼु ई कयो तव?
हा रात जो।
अच्छा, अच्छा अच्छा ॿियो ॿुधायो नाश्तो थी वियो तहांजो?
बस हाणे थिये ई पियो नाश्तो ई पिया कयंउं हा
हो त टाइम फ्री नाहियो न पो ॻाल्हाईंदासीं खणीं कोई ॻाल्हि कान्हे।
न न फ्री आहियां मतिलॿ गुड़िया हली वई हाणे नाश्तो खणीं ब् हा हा लॻभॻ थी वियो आ।
अच्छा अच्छा और ॿियो ॿार तव तहांखे?
हा हा ॿ गुड़ियाउ इनि
अच्छा अच्छा वॾी हूंदियूं ॿई?
हा वॾी ऑफिस वेंदी आ हांणे फाइनल थी वियो तस जाब जॉब कंदी आ, अंउ नंढी हाणे ट्वेल्थ में आ।
अच्छा नंढी अंञां ट्वेल्थ में ई आ, कहिड़ो सब्जेक्ट तस ट्वेल्थ में हुन वटि?
ट्वेल्थ में कामर्स।
कॉमर्स तस अच्छा और वॾी वारी हुन वटि बि कॉमर्स?
हा उहा बि काॅमर्स हाणे अकाउटेंट सी ए ठही वई आ त हो कंदी आ आफिस जाब हा।
अच्छा-अच्छा वाधायूं हुजनव तव्हांखे सीए ठही वई तव
हा।
सही ॻाल्ह आ ओके, मां त अंञां नंढी आहियां मांजो गुॾो अ अठे साले जो आहे हिकड़ो ई आ।
अच्छा।
हा नंढो आ अंञां, ॿड्ड हे कायरा एप जे थ्रू माण्ंहुनि सां ॻाल्हाइण को मिले तो त हुं ख़बर ती पए ॿार व ॾा कीअं था थियेन, छा करण खपे थोड़ी हेल्प ती मिले अंञां ॻाल्हाइण में
हा हा ज़रूरी आ ज़रूरी आ उ हा
एक्स थोड़ो कुछ न कुछ सिखणु ई मिले तो।
हा कुछ न कुछ ॻाल्हाइण सां कोई न कोई जानकारी मिलंदी आ उहो बि सही आ।
हा और पो पांजी लैंग्वेज में बि ॻाल्हाए करे ईअ सिंधी में ॻाल्हाउं ता त सुठो तो थे न ईएंं अंञां लैंग्वेज में बि इमप्रूवमेंट तो थे।
हा हा हा सही आ न ॻाल्हाइण सां सुठो बि लॻंदो आ।
हा उहोइ ॻाल्हाईंदा न आहियूं एॾो, थोड़ो ई ॻाल्हाईंदा आहियूं घर में बट लेकिन घोटु त वधीक ॻाल्हाईंदो आ मांखे न ईंदी आ वधीक बट मां चयो मा हिन एप मुं सिखदम अंञां माखे कुछ सिखण जे लाए मिलदो की सभु गाल्
अ सिंधी ॻाल्हाइंदा आयूं हिते, बाक़ी गुड़ियाऊं थोड़ो घट ॻाल्हाईंदियूं आहिन हाणे उहे बि लॻभॻि त ॻाल्हाए वठ
हा बस ए ईअं ई थोरो घणो त असां बि ॻाल्हाए वठदा आयूं। बट उह पांजे कम में हूंदा आयूं त हुनमें असांखे सिंधी न हूंदी आ न ॻाल्हाइण जे लाए। त कम क त पो नॉर्मली थी वेंदा आयूं की भई हा हिंदी ता ॻाल्हायूं या इंग्लिश ई था ॻाल्हायूं।
हाल ठइ वियो नाश्तो।
हा नाास्तो ठइ वियो, थी वियो, असांजी रोटी बि जल्दी ठई वेंदी आ। साढे नवे ताईं हे हा साढे नवे ताईं हे हलिया वेंदा आहिन ऑफ़िस त टिफ़िन खणी वेंदा आहिन।
अच्छा, किथे कंदा इन ऑफिस?
जी,
भैया कंप्यूटर इंजीनियर आहिन।
अच्छा, अरे वाह! सभई जानकारी मिलंदी सुठी अचा कंप्यूटरं इंजीनियर इन।
हा कंप्यूटर इंजीनियरिंग हा मां पाण बि कंद थी वियम, बट हाणे थोडो टाइम खों छॾे रखयो आ, गुड्डो नंढो आ न। त घर बि पूरो ॾिसणो पईदो आ त न्यू न्यूक्लियर फैमिली में पो हेल्प न हूंदी आ मम्मी आहिन मदर इन लॉ बट लेक किन पो वधीक कम न करे सघदा अहिन अञा हुनन जी त ट बि ढिलली रहंदी आ थोरो हिनन खे ब्रेन ट्यूमर आ। त हुनन जी केयर करणी पईंदी आ।
हा हा उहो त सही आहे भे
त पो हिन करे पो घर ॾिसणो पईंदो आ त माखे मांखे ई छॾिणी पई नौकिरी की भई न हाणे सभ ॿार खे नथा छॾे डि सघूं न हुनखे त सभ कुझ ॾियणो पईंदो आ।
हा सही आ, तां छा छा कंदा आयो जॉब?
मां बि कंप्यूटर इंजीनियर ई आयां।
अरे वाह हे त बढ़िया ए बढ़िया ए।
हा,
हा, इंजीनियरिंग जी बि भैया अ ॾाढी पढ़ाई करिणी पवंदी आ हिनजी। कंप्यूटर इंजिनीयरींग, न।
हा, सही ॻाल, ॿियो और ॿुधाई तहां।
ॿियो सभ बढ़िया असां सभ जॉइंट फैमिली में आयूं असां बि
अच्छा अच्छा।
चार डेरानी आयूं।
अच्छा, गॾ में ई रहींदा आयो सभ?
हा सभ सेपरेट आयूं पर सभ गॾ ही आहे, मतलब हेठ मथे हा। हा,
हीअं थोडी हेल्प थी वेंदी आ न हारी बीमारी ख़ुश सभ कुझ में न्यूक्लियर में त छा पो अकेले माण्हू खे कुझ बि सभ अकेलो ई करणो पइंदो आ।
हा, न सुख में, दुख में त फैमिली त कम ईदी आ न। उहो त सही आ। मां ट्रेयों नंबर आहयां, ॿ वॾियूं आहिन ऐं हिक नंढी आ।
अच्छा अच्छा, हा विच जा आहयो तहां बि थोॾा। मां बि विच जी आहयां, मांजो बि हिकड़ो वॾो जेठ आ, हिक नंढो देवर आ।
अचछा! हा न न सभिन खां असांजी नंढीअ जो बि बार छोकिरो यारहें में पढ़ंदो थस। बार सभिन जा लॻभॻ वढा ई आहिन पाण, नंढा कानन।
हम्म, सभिन खे बि मिली। सभिन खे बि जुड़ायो हूंदो तहां बि काइरा में? हिनन जोड़ाया अथव या हुननि तहां खे जोड़वायो।
न हुन थोड़ी जोड़ायो थंउ।
हा, हिक ॿे खे, हा।
हा कल्ह ई वॾी वारी भाभी ॿुधाई ॾेराणी हुनइ नुंह। ईय ति जोड़ियूं, ईय तूं समझ त पो हुननि खे ॿुधाएजान हिते नंढीअ खे ॿियो नंबर वरीय खे।
त ताहां बि पढ़ियल आहियो?
हा, हा मांजो बि ग्रे हा ग्रेजुएशन कंप्लीट आ मुंहिंजो बि।
नाइ नाइ, सुठो ॾाढो सुठो, पढ़ियल आहियूं त ॿारनि खे बि हेल्प था करे सघूं न।
हा हा।
न सही ॻाल आ, हा भईया छा कंदा आहिन?
हा, हे एजेंसी थन, शॉप।
अच्छा बिज़नेस तव तहांखे बि, हा हा छाजो बिज़नेस थव?
एजेंसी सि एजेंसी जो।
एजेंसी जो, केड़ी, अच्छा जीअं बालाजी। खाइण जी शयुन जो
हा चिप्स, कुरकुरे वगैरह चांय पत्ती जिंए मतलब सीज़नेबल।
हा हा हा, हा हा ओके, हा बढ़िया आए, बढ़िया आए।
हा
ॿियो न्यूज़ व्यूज़ ॿुधंदा आहियो?
हा हा हे हलाए वियंदा आहिन रात जो न्यूज इ त ॿुधंदा आहिन, हुन सां गॾु असां बि ॿुधी
थोड़ा र्ॾींहं पहिरींअ हिकड़ी न्यूज़ आई न हिकिड़ी छोकरी मंगियल हुई छोकिरे खे किराए छॾियईं मथों।
हा हा, हा हा ॾिठो न उहो बि हा।
पो छा विचार तव उन?
हा, पूने जो केस हुयो त छोकिरी कैं ॿे सां थयल हुई त हो न पई चाहे कि हो माउ पीउ खे पंहिंजे हुनमें ठाहे। कि भई माउ पीउ खे चई न पई सघे त सोचई कि माई माउ पीउ न मञंदा त हिन खो सु सुठो आ छोकिरे खे रफ़ा दफ़ा करे छॾियूं।
हा पर इहो नथी सोचनि कि भई कंहिंखे कंहिंजी जान वठण बि केॾो वॾो अपराध आ।
खेर पोइ हाणे माउ पीउ खे जान वठी थी, हे ख़बर पवंदी त मा पीउ सुखी थींदा?
हा उहो ई त न।
थी न ॿियो इ कंहिंजो ॿारु हली वियो तव्हांजे चक्कर में। कोई ॻाल्हि कान्हे आसान त न आहे माउ पीउ खे कॾहिं कॾहिं कुझु चइणु ॿुधाइणु। बट लेकिन थोणो त वेट करण खपे न।
हा उहे करण खपे पर अॼुकल्ह त ई मतलबु की ज़मानो ईअ आम थी वियो आहे की हाणे अदर कास्ट में या ॿिए कास्ट में अॼुकल्ह त माउ पीउ हा माउ पीउ मञी ई था वञनि प्या।
मनी था वञनि हा और बिल्कुलु छोकिरियूं बि पढ़ियल लिखियल आहिनि। अगर तव्हां छोकरो पंहिंजे लाइ पढ़ियल लिखियल समझदार ॻोल्हियो अथव त तव्हांखे माउ पीउ खे चइण में झिझक थियण न खपे।
बिंदास थियण खपेन असां त बिल्कुलु बिंदास आहियूं भैया जेको जेको अथव
हा
तव्हांजी नज़र में जेको अथव हा त ॿुधायो। न त पोइ असां भई अरेंज करायूं।
हा बिल्कुलु।
असां त ईअ चईंदा आहियूंल छो त अंॼकल हाणे जमा माना हेॾो एडवांस आहे की माण्हू हिक ॿिए खे समझी था वठनि छोकिरा छोकरियू कोई ज्यादा उह आहे कोन।
हा न त ॿी ॻाल्हि मेन ॻाल्हि त माउ पीउ पंहिंजे ॿारनि खे समझनि और ॿार बि पंहिंजे माउ पीउ खे चई सघे एतिरी त हुजण ई खपे वैरायटी पो ॿी ॻाल्हियूं आहिनि भई छोकिरो त व वरी बि अगरि छोकिरो सुठो न हूंदो त कोई माउ पिउ तैयार ईजीली न थींदो बट हाणे तव्हां पाण कु छोकरियूं बि पढ़ियल आहियो त तव्हां पंहिंजे लाइ छोकिरो ग़लति त ॻोलंदव न, सही ॻाल्हि आ। बट लेकिन अगरि तव्हांखे माउ पीउ चवनि बि था त हिकु बार तव्हां हुंदे हुन बारे में बि थोड़ो सोच तो समझो की तव्हां सही सां छोकिरो ॻोल्यो हाणे हिकु माण्हू हुनिजो ते जान हली वई माउ पीउ जो पुट्र हली वियो
हा आ हुन्हनि जे मथां छा बीतजंदी हूंदि इहो बि सोचे पर पाण बि त परेशान आ न जेको हे कमु कंदो उहो
और सिर्फ़ छोकिरिन जी ॻाल्हि कान्हे अॼकल्ह त हे आम थी वियो आहे छोकिरा बि कुछ न कुछ कंदा ई आहिनि शुरू को कंदा आहिनि ग़लति त छोकिरिन जो बि अॼु कल्ह हले थो अॼुकल्ह नालो ॾाढो ख़राब थो थिए हिन चक्कर में छोकिरिन जो ई। केर छा था ॾियन माउ पीउ छा था सेखारनि पंहिंजी धीरनि खे या कहिड़ी बि ॻाल्हि आ। पर माउ पीउ धीरनि खे छा ई सेखारींदा उ त ॿार तव्हांजो पुट्र बि हुजे धी बि हुजे हो थोरी
केॾा केस थिया आहिनि इहे बई शादी खां पोइ हनीमून वारो केस ॾिठोया आहे तडहेप पो हा त केतरन केॾा केस थिया आहिनि हाणे ॿुधी ॿुधी भवु थो थिए पियो
सीरियस मैटर तो थी वञे हाणे। त माखे मां कोई चए पियो त मां चयोमान भईया अ सम समझ में ई नथो अचे छाहे बई तव्हां मां पंहिंजे माउ पिउ खे त क्लिअर रहो ॿे खे तव्हां कुझु न चओ भले तव्हां पंहिंजे माउ पिउ खे त साफ़ साफ़ चओ जेको बि आ ठीक आ, माउ पीउ सां क्लीअर रहो। ठीकु आ जेको बि आ छोकिरो वणे थो नथो वणे कोई बि ॻाल्हि आ थोडो हुननि खे साम्हूं वारे खे बि त जॻहि ॾियो टाइम ॾियो।
उहो ई समझी त, मां पीउ सघंदा न ॿारनि खे।
हम्म बिल्कुल माउ पीउ समझी सिघदा। हू या पोइ या पोइ माउ पीउ खे बि या न त अगरि माउ पीउ थोरो गुस्सो बि कंदा आहिनि त हो बि थोड़ा थधा थियनि। सम्झनि त उन्हनि खे बि खपे न? माउ पीउ खे बि ॻाल्हियूं ॿुधण खपे ॿारनि जी की छा थो चाहे ॿारु। ॿियो ॿुधायो?
हा ॿियो सब ठीक आहे।
सभु ठीकु आ, नाश्तो तव्हांखे कुछ वणंदो अथव? अ ॿी कोई हॉबी अथव तव्हांजी?
हा
छा तव हॉबी ठाहिण रोटी वोटी कुछ?
हा हा मतलब की ईअं आहे सिंगिंग में।
सिलाई विलाई कंदा आहियो या कोई अहिड़ी शइ जेकी
न न सिंगिंग में, मतलब कि गाना गाइण वणंदो आ ॾाढो।
अच्छा गाना ॻाईंदा आहियो, सिंधी में ई ॻाईंदा आहियो?
न न सिंधी में त न गाईंदी आहियां मतलब ॻा हिंदी में गाईंदी आहियां। सिंधी वारा गाना मतिलबु ईंदा आहिनि मम्मी जे ज़माने वारा थोड़ा बहुत मम्मी ॻाईंदी रहंदी।
पो पो गाए गाए गाईंदा आहियो त छा कंदा आहियो उनजी प्रोग्रेस छा आहे? कुछ वर्क कंदा आहियो हुनजे लाइ?
न न वर्क न घर में बस गाईंदी रहंदी आहियां।
त तंहा हिअ हाँ पाहिंजे फ़ोन ते वॉइस नोट ठाहींदा कयो पाहिंजे आवाज़ रिकॉर्ड कंदा कयो। पो मोकल्यो, असांखे मांखे मो कुलजो मां ॿुधंदमि तव्हांखे वणंदो तव त।
हा हा हा मम्मी खे तंम ज़माने वारा ईंदा आहिनि गाना याद आहिंन हाणे बि याद आहिंन, उहे बि ॻाईंदी रंहदी आहियां के मल के मल।
मम्मी जी याद ईंदी आ त पो ॻाईंदी रहंदी आया।
हा सही ॻाल्हि आ। आंटी न थव?
न मम्मी हाणे एक्सपायर थी वया।
अच्छा
ट्रे ट्रे साल खन थी विया तन एक्सपायर थिया हाँ
हा पो माउ पीउ यादि त ईंदा आहिनि न छा कयूं।
हाँ पापा त आहिनि। भैया, भाभी वग़ैरह सभ फैमिली वॾी आ असांजे हूते। भईया भाभी भाट्रो पैणजो आ, भाट्रे खे पुट्र हाणे थ्यो आ।
अच्छा अछ